हेलो की हाल चाल
ठीक छै अपन
हँ ठी
हँ ठीके ठाक छै आओर सब आओर सभ कुशल पूर्वक छी
ह भ बात भेलै की
भोजन भात तऽ एखन तऽ भेलै हन
हँ हँ कि सब पैकेलियी कोन कोन पदार्थ कोन कोन पदार्थ खेलियै हे
आात जे हा आपन स्वार्थ में क्या में छलै हं वएह सब सोहारी छलय तीमन छलय
तिलकोड़ा पात छले कि नै
खा हथिन परस तरुआ के त गपे नै पुछु एतेक सुन्दर व्यवस्था रहै छ ओत
अच्छा अच्छा हँ हँ
र तरुआ पथरचूड़क तरुआ
ओ अपने चाड़ पर छलै
एं
घाट पर तिल तिलकोरक तरुआ लागल अ अथी तिलकोर फड़ल अछि
अच्छा अच्छा हँ
कह आ कल के पाँजर में कनि हैट केऽ पाथरचूड़ा गाछ लगेने छियै
बाह सुन्दर
ह तऽ कहलियै आ दुनू आयुर्वेद में बढ़िआँ मानल जाइ छै
आ ठरिहा साग के अथी
ठरिया साग आ ओहो तऽ हँ से सभ साग तऽ अपन मिथिला के व्यवस्था छै भोजन भात नहि त तेहैन तऽ
तऽ ओ लागल ओ लागल एछि
लागल अछि
ठरिया साग लगेने छी ने
हँ हँ
ठढ़िया साग लागल अछि
ल बोलै जे छै से देखियौ जगह जगह के हिसाब से भोजन के व्यवस्था मे बदलाव अबैत रहै छै अपना सभ मिथिला में छी तऽ मि मिथिला के हिसाब स भोजन भात के व्यवस्था अछि ओहन हिसाब से सुंन्दर सुन्दर पकवान सबके भोजन करै छी
हं पकवान सब से जलखै पक जलखै में चलैत रहै छै पकवान सभ
हंय ने
हूं हूं हूं हूं हूं हूं वाह बहुत सुन्दर भोजन
बड अगर लोक बड गरीब छैथ नहि खायके उपाय छैथ त माछे भात खाउ
बाह हँ हँ हँ नैय नैय बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर यै मिथिलांचलक तऽ भोजन के तऽ मिथिलांचलक भोजन के तऽ अथी नैय हुए भलियै यौ एकटा हेलौ हेलौ हेलौ फोन लगैए कटि रहल अछि हेलौ
पो पो पो
हां फोन लगै य कैट रहल अछि
पता नैय टावर के खराबी छैेय इनछै बीच बीचमे आवाजे गैंब भऽ जाय ये
हँ नैय नैय एकटा छैथ अऽ मित्र सेहो बीच बीचमे जे हिुनको रहै छैन हँ तऽ सुन्दर भोजन करी तऽ ओ बराबर अबैत रहै छैथ
तऽ उएह आइ ठरिया सागके चर्चा कैनै छलैथ
हँ हँ
आ ओइमे जमेरी नेबो
हौव हं हं इ तऽ बड सुन्दर इ तऽ संजोग बनैलैथ हँ
हँ
नेमो द कऽ ढरिया साग कऽ त बड़ सुन्दर संजोग बनेलक हन भोजन क पदार्थ म
हँ हं हं हँ ह ह सेह
ई त दुर्लभ वस्तु भेल
हँ नैय नैय बिल्कुल नैय तऽ मिथिलांचलक दुर्लभ नैय भेल ई मिथिलांचल मे तऽ बाड़िए झाड़ी मे लागल रहैया मिथिलांचल मे तऽ हरेक के बाड़ी झाड़ीमे ई तऽ इसभ वस्तु जे छै से जे अहाँकेँ भेट जेबे करत
एय तऽ सामान्य तऽ सभठाम भेट जाइत रहै छै मिथिलांचले के तऽ चीज सब छिय इ सब मिथिलांचल के दुर्लभ कहाँ छैय
तरुआ मे तरुआ मे तिलकोरा पथरचूर के पात
हँ
तऽ ईसभ चीजके तऽ छैहे प्रधानता छै
सब भाय के लोके भेटतै तैयो मिथिलांचल के अलावा ईसभ लोक सौभाग्य थोड़े भेटतै ई सब भोजन करै के लेल
तैं नैय बहुत सुन्दर मखानक खीर
हं हं भारत के सबसे उत्तम खाद्य पदार्थ म अगर कहल जाय जा एहिके लेल भारत भारत ओल एच ओ एच मखान पाय ओहोमे मखानके
हू हू
बुचोदेन के तऽ बनैल नहि अबै छैय ओनाहिये भूज कऽ फाइकलतै की खेलौ हन तऽ मखान खेलो हायरेतोरी के पायस बनाउ न यौ
हे हे हेे हे हाँ सही बात हँ हँ से त छहिये से तऽ छै तऽ त भोजन प्रधान क्षेत्र तऽ छइहे ईसभ चूड़ा दहीके से छै त औभर प्रधानता चूड़ा दही के से प्रधानता छै
हेलो
भोजनो मे ई भोजनो के संगे सगे ई स्वाद प्रधानता देश भ ई
छेत्र भैल
छेत्र स्वाद प्रधान कहे केलहुँ ने कि नहि किछु अछि खायके लेल तऽ की खाइ छी तऽ माछ भात खा लेलहुँ किया त आइ तरकारी नहि आइ आहाँ कीन के नहि आनने छलहू तै आ बाकी सब जगह पर नइ छै माछ खााय के लेल त दू सै टाका खर्चा करब
पोखरि झाँखरिवला क्षेत्र छियै न
र ने दोसर ठाम माछ खाायके लेल पाँच सए टाका खर्चा कर पड़तै
हूँ ई त बहुत सही बात छै बहुत सुन्दर
नहि देखियौ ने भोजन व्यवस्था ठीक रहै छै एतुका भौगोलिक स्थिति ठीक छै ते एतय समाज सबमे कम बिमारो कम पकड़ै छै मोनो खराब बहुत कम होइ छै
हँ हँ हँ
पूर्ण प्राकृतिक गोदमे छै
भोजमे कोरामे बैसल छियै
बिलकुल बिलकुल छहिये की
इ भेलैत माँ
हू हू हू हू
सकल केहन भेय जेतय हरदम कहथि बौआ के मोन केना खराब भए जेतै हम जेबै तऽ ठीक रहबै त तऽ बुआ की खेम नहि खाइल माछे भात खै
किछु काटि काटि क पुनः करै छी फेरो अहाँ के हम
हेलो
हेलौ
आवाज कटि कटि कऽ आबि रहल अछि पुनः फेरो क रहल छी
हँ हँ करू करू